हेलो
हाँ की हाल
की हाल चाल, ठीक छै तोहर?
हमरो ठीक छै।
अच्छा! आ किछु नहि बस ओनाहिते घूमैत छी।
अच्छा! हम नास्ता करै छी।
ओ अच्छा! हमहु एखन तुरंत जे हँ हमहुँ एखने जलखै के हमू एखैन जलखैय केली हम नाास्ता नहि केलियै, हम जलखै केलियै।
सही केलै है।
हँ, आर सब?
आइ आर सब ठीक छै, तोहर
अच्छा! हँ ठीक छै, ठीक
घरमे सब ठीक छथुन?
हँ ठीक छै। खाली हमर छोटकी बहिन पागल भ गेलै।
अच्छा!
अच्छा! और सावन आबय बला छै, व्रत करैत छीहीन।
नहि करै तऽ नहि छलियैए, लेकिन आइ मम्मी सँ बात कयने छलियै भोरमे कहलियै माँ गै व्रत करबौ सावन, इ सोमवारी करऽ देबहिन तऽ कहलकै क लिहें, ह सोचलियै तऽ पाँचो करबै एहि बेेरसँ।
ओ पाँचो, आ ओ आरो कियो करतै? हम केलियै अगिले बेर सँ स्टार्ट, अगिला बेर सँ की कहै छै हम आ मतलब अठबारे वला सोम स्टार्ट केलियै ने, त हम साबने सँ मम्मी के कहलियै जे स्टार्ट करिहें ओइ से पहिने नहि स्टार्ट करऽ देलक, त साबने से स्टार्ट केने रहियै तऽ हँ तऽ सावने सँ शुरुए सावन सँ स्टार्ट केलियै, तकर बाद बुझही ने फेर लास्टमे जा कऽ ओहो बलाअठवारी टूटि गेल। लेकिन सावन वला तऽ कम सँ कम करबै ने, हर साल पाँचो ओ साावन बला नहि छोड़बै। साबन बला करबै एखन पाँचो।
तहन मधुश्रावणियो आबै छै, जेबही ने फूल लोढ़ऽ।
मधुश्रावणी मे हमरा टाइम नहि रहैये ओतेक।
जायल करिहे, जायल ओकर भाय मैथिली आदमी छे, ज्ञान रहतौ बुझल रहतौ की सब होइ छै से।
हँ तऽ जेबे देखियौ, ने यदी हेतै ने तऽअनू दीदी सब ज्यादा फोर्स करथिन तऽ चलि जेबै एक दू दिन। की सब होइ छै फुललोढ़ी में से, की सब होइ छै फुलोढ़ी में से?
पहिले दिन नाग पञ्चमी के पूजा होइ छै ने।
नाग पञ्चमी होइ छै, हँ, हँ नाग पंचमी पूजा तऽ सभ के होइ छै, हँ, हँ।
हँ तऽ जे लड़की के मतलब एक साल मे, न्यू शादी नवका शादी भेल रहैत छै ने।
हँ।
तऽ ओ ओ लड़की अपन साँझ के जाइ छै फूल लोढ़ऽ लेल।
हँ।
फेर भोर में बसिया फूल उहे आबि के विषहारा भगवान के चढ़ै छै।
अच्छा! अच्छा! राति मे जे साँझं में जे लोढ़ने रहइ छै से फूल।
हँ
कै दिनके होइत छै, से कै दिनके होय छै
चौदह पन्द्रह दिनके होय छै।
तऽ चौदहो दिन इहे प्रोसेस रहैत छै प्रक्रिया
हँ हँ शुरुआत होइ छै नाग पंचमी सँ लास्ट दिन होइ छै जाहि दिन टेमी दगाइ छै
ओ तऽ की कहै छै ओहे दिन टेमी दगाई छै नें।
लास्ट मे मधुश्रावणी दिन दगाइ छै।
ओ तऽ मधुश्रावणी भऽ के अथी होइ छै ने मतलब खतम होइ छै फुललोहड़ी
हँ जे लेकिन मलेमास जहि बेर पड़ल रहै छै तहि बेर डेढ़ महीना के होय छै।
तऽ ओहि बेर तऽ आर मजा आबैत हेतै ने जादा दिन के होइत हेतै तऽ
हूं लेकिन ओहिमे दिक्कतो होइ छै ने लड़की सबके बहुत अथी सब बाहरी चीज किछ नहि खायल जाइ छै बाहर सबके
लेकिन सुनलियै जे एग्जाम अथी भऽ गेलैये त अगर अनु दीदी आबि जेथुन त जेबही लोरहै लेल।
जेए पड़तै ने नहि तऽ केयो नहि केयो ककरो तऽ जाइये पड़तै लगके छथिन तऽ
त तऽ फेर एग्जाम सोधा जेतौ
सोधै दहीन आब लोक ओय लेल की करतै कनिक देखहो पड़ै छै ने पड़ोसियो सबके ओते दिन के लेल नहि हेतै ऊ तऽ एक घंटा निकालि लेबै की भऽ जेतै जाय लै चलि जेबै
लेकिन ई होय छै ने तऽ नहि हँ तऽ से त तू सम्हारि लेबऽ वाली छें। हमरा सब के जे छै ने से लै लै टूटि जाए छै तऽ नहि होए छै।
हमरो नहि होय छै हमहुँ एतै के आदमी छियै।
हऽ ह ने हम विदेश के छियै
ओ
अच्छा
पढ़ाइ सब भेलैए की सब
ह्म पढ़ल यै कनि-मनि पढ़ल यै अथि की कहै छै भोर मे मैथ पढ़लियै एकटा क्लास आ फेर केमिस्ट्री केलियै एकटा क्लास आर तकर बाद फेर कनि फेर नहेलियै सुनेलियै खै खेलियै खा पी क फेर कनि दू घंटा पढ़लियै हिस्ट्री आ दू घंटा के बाद फेर बौआ के पढ़ाबऽ लेल कनि मै ओकर मैथ बने छलियै ओकर मैथ मे से कनि क्वेश्चन आ फेर ओहे पर बौआके बढ़ा देलियै आ फेर करेंट त फेर करेंटफेयर पढ़हे लेल बैसल छलियै कि न्यूज सुनलियै जय के एकग्जाम कैंसिल भ गेलै मतलब पोस्पोंड भऽ गेलै
हूँ तू सब नहाकऽ डायरेक्ट खाने खाइ छहिन पूजा नहि करै छहिन भगवान सबके
हँ हँ केलियै पूजा बिसरि गेलियै नै कहनाइ बिसरि गेलियो लेकिन केयने छलियै पूजा भगवान के
हमरा बैर नहि करैत हैबै पूजा बहुते लोक नहियो करै छै ने
नहि मतलब हमरा एहन नहि कम्पलसरी रहैया कि नहि लेकिन ज्यादातर हम कयै लै छी नाइन्टी परसेंट एखन न्टी नन्टी नन्टी टाइम के रेसियो मे चलै छ लेकिन फूलतोड़ऽ ल कहियो नहि जाइ छी भोरे उठ कऽ लेकिन हम चढ़ेबो नहिहे करै छियै हमरा जेह भेट जाय जले पर जले ढारि दै छियनि भगवान के बस आ सिंन्दूर तिन्दूर लगा कऽ बस अगरबत्ती देखा देलहुँ फूल रहल तैयो नीक बात नहि रहल तैयो नीक बात।
ओ, नहि लेकिन तइयो तोड़ि लेबा यदि रहै छौ अँंगना मे तऽ तोड़ि लेबा तऽ कोनो बड़ बड़का बात नहि भेलै।
नहि तऽ तोड़े छियै ने जहन शनिदेव के चढ़ाबै लए जाइ छियै ने शनिदेव के आगे मे गाछ छै। तऽ ओहिमेसँ चढ़ा तोड़ि कऽ चढ़ा दैत छियनि बाँकी किनको नहि चढ़ाबैत छियनि।
तऽ से बात नहि पता छौ जे नहा क फूल नहि तोड़यके चाही पाप लिखैत छै।
हय। हमरा नहि पता छलै हमरा नहि पता छलै।
तऽ किया नहि माँ सब कहै छै सुनल करल करही मम्मी कखनो कहैत हेतौ बौआ गयी तुलसी पत्ता तोड़ कऽ दे मतलब नहा नहि तोड़ल जाइ छै तें ने ओ अपने से तोड़ै छै।
ओ से बात अच्छा ठीक छै आइ कम से कम इकटा बात तऽ पता चलल। मतलब भगवान सबसँ रिलेटेड नहि नीक केल बता देल धन्यवाद। धन्यवाद।
हुं।
तू पूजा करै छहीन।
हम कहियो क क ले छीयै जेना की बृहस्पति दिन के मम्मी के कथा सब के कह के रहे छै मम्मी बृहस्पति करे छै। तऽ कऽ लै छिय। हँ बुझल अछि कहने रहै।
हँ हँ तऽ की की होइ छै बृहस्पति कथा मे कनी। की होइ छै बृहस्पति कथा मे की सब होइ छै पूजा मे।
बृहस्पतिक कथा मे जे भी केओ करै छै स्टार्ट दिन कऽ। शुरू दिन जहिया स स्टार्ट करे छै बृहस्पत भगवान के एकटा फोटो लिअ माला, चुन्दरी, पीयर कलरके लऽ लिअ अपन। आओर प्रसादी लेल चना और गुड़। और अपनो लेल एकटा वस्त्र लिय अपन पियर कलर के साड़ी यदि लेडीज करैत हुए तऽ साड़ी लिय लड़की की करैत हुआ तऽ सुट लिया।
हँ।
आ फेर अपन जाहि दिनसँ स्टार्ट करयके रहै छै ताहि दिन अपन पूजा कयलक। पूजा कऽ कऽ ओ लो लोटा मुका जल कलश डालल जाय छैय भगवान लग।
हँ हँ।
तो ओ कलश मुका जल के केरा गाछ मे चढ़ा यदि भ यदि एना मे केरा गाछ रहे तऽ नीक रहै छैय केरे गाछ लग बैस क पूजा करऽ के। आ यदि एहन नहि अछि सुविधा हँ यदि नहि अछि एहन सुविधा तऽ अपन अहाँ घरेमे करू लेकिन ओ जलके अहाँ क त भी केरेके गाछमे चढ़ाबू।
अच्छा जे कलश के स्थापित करय छत्तीन से हुनके केरे केरे मतलब केरे गाछ मे चढ़य छैय ने।
हँ, आ ओहिके बाद जे भी ओ आदमी जे आ जे भी ओ पूजा केने रहय छैय मतलब जे व्रत करय छैय तकरा एके टाइम खायके रहै छैय ओहो अनुना खायके रहै छैय। आ ओहो अनुनामे यदि पीयर खाना भोजन भेल तऽ ज्यादा नीक रहै छैय।
अरे एके टाइम मतलब दिनोमे खा सकै छथिन्ह रातियो मे यदि दी न तऽ रति नहि आ राति मे खेलहु तऽ भोर दिन नहि से।
नैय, दिनमे नहि खाय छैय लोक, राइते मे खाइ छैय, लेकिन एक् एके बेर खैयके रहै छैय अनून, अनूना खैयके दिन भरि व्रत रहै छैय।
ओ, आ जदि कियो चाहतेै जे हम रातिमे नहि खाय तऽ नहि हेतै? कैह खैय पड़ै छैय?
हँ तऽ व्रत नहि रहै छैय, किछो मुँहमे लेबहे पड़तै अनूना करयके रहैत छैय। अन लेबऽ पड़तै, हँ।
दिन के बस रहै छैय, बुझू ने एक-एक लेखे।
ह तऽ अनूने होय छैय, लेकिन पीयर खाना खायके चाही यदि मिलय तऽ।
अच्छा तऽ सोमवारी करबिन्त राइ तुम राइ सोमवारी जे कहलें करबै, तऽ राइतो मे करबीहि कि बस दिने में? उम्म दिन
सोमा सोमवारी के सोमवारी में लोक के राईत मे खा लेबे के चाही कियाकि सोमा मैया में राइत मे खाना खाय के चाही, लेकिन बहुते लोक नैय खाइ छै तऽ हम दिने वला करबै, राइत वला नैय करबै।
हम बना क राइत त हम-हमहुँ खाय बला केने रहियै।
आ राइत में खाइए वला सोम लोक करै छै।
ह्म्म।
कियो-कियो अपन केलक राइतो बला। हँ, सोम मंगल सबमे राइत मे खाना खैएल जाइ छै।
सोम मंगल स ने करऽके चाही ने, खाली महादेव के जे होइ छै अथी शिवरात्रि वला ओइ मे की कहै छै? र-राइत दिन दुनू भऽ जाइ छै ने, राइतो क
ह्म्म कियैकि ओइ दिन राइत मे महादेव के पूजे होइ छै ने, तहि दुआरे।
हूम्म।
बड़ कियैकि बियाह के राइत मे होइ छै ने, शिव भगवान हाॅम किछु नहि पढ़लौं हें? बायो-बायो के ने, फेर करेंटे अफेर तीन साढ़े तीन घंटा लाइग गेल छलाऽ, ओइ के बाद बिहार स्पेशल पढ़ने छलौं हेँ।
अच्छा।
आब सोचने छलियै हिस्ट्री पढ़बै आ साइंस पढ़ितियै लेकिन देखलियै एकग्जाम पोस्पोंड भऽ गेलै तऽ बड खुशी भेल, कियैकि चाइर दिनसँ तऽ इहै मनाबै छलौं हें।
हँ सुनने रहियौ ओइ दिन मुँह सॅ जे एग्जाम जे कैंसिल भऽ जाइ।
हँ, लेकिन आब अफसोसो होइये जे ओह भइये गेल रहितै त चेन रहितौं कनि माथा
हमहुँ सैऽह सोचै छलियै, लेकिन ई छै ने दुनू हमरा ओहो एग्जाम कहूँ नैय भऽ जाय, आब से बात। त होइयाऽ ने तऽ मतलब फेर ओ दुनू मे गजपटा ने जाय?
नै-नै गजपटेबैं, छोइड़ दियहिन हिस्ट्री सब प, कोन पढ़िते छैं हिस्ट्री?
हँ, मतलब कि ई छै ने, हिस्ट्री एकर-एग-एको घंटाके डेली पढ़ियौ तऽ ओहो एग्जाम लेल हेल्पफुल छै ने कियैकि आठे नंब बर के क्वेशचन पूछतै एकदम डीपे पूछै छै आब कोनो भी एग्जाम होइ छै तऽ, देखे नै छिहीन?
हम्म।
सतीश सर आंसर जे करबेलखिन हें बड नीक क्लास छै बड नीक कोश्चन सब एकदम डिटेल स कोनो भी अधिवेशन कियैऽ नइ भेलै? केना की भेलै? सबटा बहुत नीक लागल लय, हां बड्ड नीक लागल लय, ओकर पी डी एफ कहलखिन हें जे एप्लिकेशन पर छै दथी के कि कहय छै? द ऑफिसर्स ऐकैडमी के, हम खोलऽ लैऽ गेलियै तऽ खुलबे नै करय छलै, ऐ नेट वीक छलै कि की? एखन देखै छियै बहिन स नेट लऽ कऽ चलै छै कि नैय? एक बेर खोइल कऽ देखबै।
ओ
हं, किएकि पीडीएफ भेंट जैत ने नै रिचार्ज नै ऐछ, रिचार्ज खतम भ गेलैया। ओनाहितो ने रिचार्जो रहै तैयो त हमर कॉलेमे जादा यूज होइ छला नेट नै होइ छला मतलब नेट एकोरती नै चलै छलै एक स दू स एम बी, यदि छत पर एलौ त कनि मनी चलल त चलल आ तैं दुआरे एखन जे फोन करै छी जीओ वाली त हम उठाबो नै करैत छी उठाइयो सही नै समझै छियै काटि दै छियै। कह यदि उठेबो करबौ त कहबौ कि जे किए हमर नेट चलबे नै करत, कियै रिचार्ज कराएब।
तक बा ओ हं त आइ कहलकए कि जे कम सं कम बियालिसो मिनट हमरासं बात कहलियै पता नै ओकर सबके कोनो नियम कानून हेतै कहूं कम केने छै मतलब ओ की कहय छै अम्बानी जे कम सं कम एतबो मिनट कॉल करू अहाँसब।
त किए नै कहलही अन्नूके आधा पैसा द दे कहितही ने रू त अहाँ जे पैसा कमेबै तै मे सं आधा पैसा द देब हमरा, हमरा पास एक घंटाके बड्ड वैल्यू अछि। हम एक घंटामे एक ते सब्जेक्ट पढ़ि लेब।
सैह ने? ओ सब त अपन कमाइ छै।
हं
हुं सैह देखहीन।
आर तोहर